ओ।
हँ।
हू कहू। की करै छी, ठीक छी।
ठाकुर जीे के चूड़ा फ्राइ कऽ कऽ देलियैए। आ चटनी वएह भैया हँ कहलकै की
औ।
त ह त कहलियए सब कऽ दै छियै फ्राइ क देलियै खेलकैए आ कहलकै जे चटनी बनेने छलियै वएह भैया जे बनबै छलए टमाटर, प्याज, लहसुन डालि क।
हू।
त वएहवला।
अहीं त सिखा देलियै मोमोजके चटनी न।
हँ।
हू।
त वेह बना देलियै त कहलकै त खेलकेै रोटीसँ कहलकै
हू-हू।
हँ दिन बला खिचड़ी छले त खिचड़ी आ चटनी खा लेलियै कहलियए चारि गो रोटी बना दही। हम खाना बनबै छलियै ने अभी त हम सोचलियै कि जे हमर पतला वला कड़ाही छैय न
हू।
से हम ल क आइब जेबै।
हँ किछो- किछो बनबे लए ने।
हँ सब्जी तब्जीमे टाइम नै लागत फटाफट- फटाफट एकदम
हू ओयमे तुरंत भ जाय छैय।
आ पेन पूरा एकदम चिकना छैय ने त ओयपर आराम स भ जेतै।
हूँ इंडकसन पर।
हँ।
हू अच्छा रहै छैय।
ह हम अखैन चूड़ा भुजलियै जे बाप
उ ल ले चुटटा।
हँ चुटटा चुटटा लऽ लेबै हँ। छोलनीओ ल लेबै एकटा उ जे चाउमिन बनबऽ बला छैय से।
सब भुइले जैब अहाँ।
नै- नै हम लऽ लेबै की हमरा खाली
खरीदिये लिअ ने हम दऽ देब पैसा।
अरे नै यार छैय।
तऽ दू गो नहि ने छै। से कहै छै एगो खरीदियए लेबै तऽ रहैए देबै हमेशाके लेल। ए तऽ हमरा भरोसे तऽ हम पूछै छियै?
राजेनगर में किनल के सिव।
ह
अच्छा अभी दू महीना रहबै ने दू महीना रहबै कि तीन महीना रहबै। हँ अभी तऽ एबै ने तऽ लऽ लेबै तकर बाद।
लोहिया पकड़ै ले कपड़ा नहियो रहै छै ने तऽ ओहिसँ ठीक रहै छै।
ओ हमर वला चुट्टा।
हू
ओ हमरा बुझाई छै ओ मोमोस वला ओहो चुट्टा लऽ लेबई इहो चुट्टा लऽ लेबे दुनु चुट्टा लऽ लेबै।
मोमोज बला ने ओ बर्तन सब जे पकड़े छै लोहिया तोहिया।
हँ- हँ -हँ - से तऽ लैए लेबै हँ भने याद पैर देलियै ठीक ठीक। मोमो सब बला लइए लेनइन ऑनलाइन से मंगेने छिय ल बी।
ओ तऽ ओहिमे तऽ आर चीज सब रहै छै सेट मे यो।
हँ ओ जे नहि मोमोज के चुट्टा नहि छलै ई ऊ छले देखियौ जे ओ एते चिकना है। जे जे पर लिट्टी सेकलियै से। आ ओ चुट्टा आ एकर बाद
कतेक रंगगके रहै छै जेहन रेटमे जैयौ। जेहन रेटमे जैयौ ओहन रेटमे रहै छै।
हँ। मोमोस सब वला लऽ लेबै चुट्टा।
अच्छा।
नहि तऽ हम ऑर्डर दऽ दै छियै आबि जेतै।
भाट्ट पागल। ऑर्डर दै छै आब ए तऽ की हेतै एबै तऽ देखबै ओहि समयमे सबकिछु ठीक रहतै तऽ ऑर्डर दऽ देबौ ओतऽ। जब आब एते रखले रहत तऽ लऽ लेब ने।
बिना मतलब के देखते फेर भैया ओसभ मंगबै तऽ कहते क पैसा तैसा है ने
नहि नहि अभी बौआ अभी पैसा के बहुत जरूरी बाबू राजा।
अभी नै।
अइयो भइया कहलके पैसा गिनइ लेऽ गिनलयै बाइस हजार रुपआ एक रुपआ कमने एक रुपैआ जादा कहलिए हे अभी नहि दै के लेल ऊ जमीन बला के देखियौ आगे महीना कभी केना की जरूरी पड़ते नहि पड़ते जरूरी
नहि नहि बाप रे बा नहि भाभी नहि नहि ई जरूरी छै।
कहलियै जरूरी पड़ले तऽ ठीक नहि परत तैयो ठीक।
हँ हँ।
ह्म्म अभी एले भूख लागल हेतै।
हँ हँ तऽ फेर बात
हं त करियौ ने, नै कोनो बात, कनी खाई छियै।
अच्छा अच्छा।
तऽ
हुं दुनू बाप बेटी पढ़ै
बैगनके अथी कथि कहै छै गुच्छावला सब्जी
हँ हँ।
हं से बनेै छै, आ छल भूख लागल तऽ कनि मटर के सब्जी छलै, लेकिन खराब भ गेलै खट्टा तऽ एते सबेरे बनलै ने जे सब खाना बर्बाद भऽ गेलै।
सही बात छै। नहि तऽ फ्रिज मे पता है अथि करतियै ने फ्रिज में राख देतियै दुपहर मे
दाल गरम केने छलियै, दाल गरम क के दुनू भाय के देने रहियै खाइ ले।
अच्छा।
आ तैयो खट्टा भऽ गेलै।
कनि दुपहर भऽ जेतै ने तऽ फ्रिजमे धऽ देबै फेर निकालिकऽ गरम कऽ देबै तऽ फेर नहि खराब हेतै।
ह देने रहियै, गरम क लेने रहियै तैयो खराब भ गेलै, कहलियै कनी गरम गरम रहतै तऽ खायमे नीक लगतै, तैयो खटाब लगा
से मानलौं ने जे गरम करबै ने निकाल के ज्यादा अथी भऽ जाय छै तऽ ओहो मे खराब भऽ जाइ छै।
हुं।
हछा औल ईसभ कथी खेतै बच्चा बुतरुग सब
बच्चा तऽ इहे छै। एतैये।
ओ। अच्छा।
हं मम्मी देलखन कहलखिन। कहलै जे मीट मसाला देबै सब्जीमे कहलखिन हँ, तऽ प्रीति बुआ मम्मी कहलखिन नै पड़तै मीट मसाला हाथ मे अपने बना देब हमरा कहलखिन अहाँके अबैये ह तऽ हम कहलियैन बाबू हमरा तऽ नहि अबैये। हम तऽ नहि देखने छियै, कहैये हमरा घर मे कहियो नहि बनल झूठ किया कहु। हम तऽ नहि खेने छियै, हमरा नहि पता है।
हू
ह जी गु्च्छावला सब्जी बैगन बला हुं ककरो देखने रहबै तब ने बुझबै आ तहियो कहियो देखले रहबै हँ केना बनल तब ने बुझबै।
जा बैगन के ओनाहिते झाबा झाबा जे काटि लिअ ओकरा तैरि लिअ आ जेना सब्जी अथी वा बनबे छिये तेना सरसो प्याज लहसुन सब पीस के मसाला लगा आ मोटे कनीसन मसाला लगा के
दरसिन मम्मी ब बड़
करढ़ कर
हूँ
पपा के बड पसन्द, हमरा कहते कोमल तू माँ जेका बन।
हँ।
हँ, सेम। चना के सब्जी मउस जेका, आ बैगन के सब्जी माछ
बैगन के सब्जी माछ जेका।
आ। ह
मामा के देखकेे जे करैत रहत।
हँ भैया बड, हम कहलियै मम्मी के, मम्मी आनन्दी के कहाँ एतेक प्यार करैत छलै भैया के, तऽ कहैत छल कि अनन्द्या तऽ कानबे बड करै छलैया।
हू।
ओकरा लऽ जाइके फिराक मे मुम्बई।
आ ई नहि कानै छै, सुतल रहै छै तऽ उठबैत रहै छै ओकरा।
हँ। हमरा कहै छै, कोमल, कुमकुम। वहाँ जोगार लगा के, कैसे भी कैसे
छै सूतल, दुन नै उठबै छलै। खूब खुश छै देखैके
बड्ड खुश भए जाय छै, एकदम!
एय। अभी तऽ वीडियो कॉल नहि कऽ सकैत छीय, नहि तऽ देखा देैती। कते हँसै छै, अपन देख के, खेलै छै, हँसै छै। बौआ कोरा नई लेलक या, परा नहि दे मस्त है।
तै दुआरे भैया के पसन्दो छै।
हुँ।
कान ने छै पता है, कनी एकदम कपड़ा! हँ, ओकरा कपड़ा चेंज कऽ दो। कनि कपड़ा लत्ता, हँ, कपड़ा लत्ता कनि चमक क प पेंट कनि साफ सुथरा रखते है
से हमरा की कहैत छल, काल्हि की कहै छल हमरा सबटा नयका कपड़ा पहिना दियौ, सबटा नयका कपड़ा पहिरा दियौ, हम कहलियै, तऽ पहिन्हेबै नहि।
ओकरा कहियो ने अपना ल रैत छै ह
तऽ ब वरुण ठाकुर जे किनदेलक से अपन लक जैब। ज तऽ किहे से ओतऽ पेन्नते।
हँ -हँ सही बात। फेर खीच कऽ नहि लऽ जेतै कि, एते जल्दी पानि देतै थोड़े फाइट जेतै, खीच लेतै सरा।
ओ नहि नया- नया चाही, अपन वरुण ठाकुर बड़ा तहन ने नया।
हँ नहि पहिनाउ उजला लक के जाउ। ह
तऽ ओ वला तऽ हम देखबो ने केलियै केहन छै नहि छै से
नहि तऽ खा देलक एते दिनमे
नहि
हमरो नहि देखा देलकै कतऽ दुःखो च लेलै अचछा एते चम नोट वालला हुनकर नोट वला छै तऽ अच्छा हेतै।
हँ
एहि गंजी जे छै लेबुआ पहिनने से कहिा लेलकै मम्मी
ओहिी दिन जे ह आनन्दी के कपड़ा से किने ले तऽहि ह
हँ बड़ सुन्दर लग
ह नन्दी के जे एगो पेन्हेले रहियै। से हौआ हमरा देखलियै काल्हि अलना के ओहि दोग में छै फेकल
ओ ओहि दिना नहिन चीज पेंट ओरा बदलियै कपड़ा गन्दा छलै पूरा
हँ से दोगमे छै जीवन हँ। तऽ देखलियै दोगमे छलै ओल आँठी परवल टमाटर
ओ
सबकछु आबि गेलै काल् आराम से ओल के सब्जी भात
हँ मम्मी के उलकेी सब्जी बहुत पसन्द ही न उलकेी सब्जी मम्मी के नहि है पसन्द ओल के सब चीज हइ क मी नहि खाइ ओल खाइ छै लेकिन मम्मी मतलब ओहन जे चाहबै से नहि
हँ सही बात ह हाथ बढ़बै छै टोके छै मामा तऽ
हँ।
दे उठबै छै कि जे लेट
हँ हँ
ल म
ह
ा नहि ल का गेल हाथ धोला गन्दा छलै ओ तऽ लेतै ओकरा लेै तऽ बिना हाथ पैर धोले थोड़े लेतै
ओ
बात की जे बोलू दुकान मे काम केने बे किछु किछु लागल रहल हाथ मे ह बच्चा के कोन चीज से इन्फेक्शन भऽ जेतै के जानै छै।
सही बात
सेलै
बापड़े कृष्णा जे भेलै तऽ कहै छलै बाप रे बाह ओकर नाक के सोसा से ओकरा इन्फेक्शन भऽ जेते मन्दा मारि गेले देख ले त अहिना बाप रे बाप की कहु यै बड्ड ओकर एते ओहि बेर हल्ला जे भेल उ बात के पूछबै मम्मी से। तऽ बुझलै ओकरा बाद के सो नाक सँ सौसा लागि जे जै ओकरा इन्फेक्शन भऽ जेतै इन्फेक्शन। बड बेचारी के दुःख भेलै मोन मे।
अम्म नहि तऽ। ऐना नहि बजयके चाही।
कपडो तैयार क ले नीचलका बॉर्डर आइ कते बेर बैठलियै लिख लेऽ।
साड़ी के।
हँ।